हेलो
की हाल चाल हेलो
हेलो
हेलो
ह
हेलो
आवाज आबि रहल अछि अहाँके
हँ हँ आबि रहल अछि की हाल चाल
ठीक छै हाल समाचार अपन कहू
अपनो ठीक छै की करैत छी
नास्ता कऽ रहल छी
नाश्ता मे की बनलैया
रोटी सब्जी कटहर
सब्जी कथीके
आलू बैगना आदौरीी
अच्छा अच्छा अद उरीके
हऽ लिय हमर माताजी स बात करू हेलो हाल समाचार बढ़िया
हँ हँ सब बढ़िया तू ठीक छ न
हँ हँ हम ठीक छी भोरे भोरे
नै नै ई सब किछ नै अदौड़िये सब्जी बनैलिय न हेलो
अदौरी कऽ सब्जी बनेलिआँ
अच्छा कथी कथी कऽ अदौड़ी कथी कऽ अदौड़ी बनेली हऽ हेलो हेलो हेलो
हँ हेलो
कहलुआ की कोन दाइल कऽ अदौरी बनेने छिही
हेलो
हेलो
हँ कहलियौ न उड़ी दाइल कऽ बनेलियै अदौरी
अच्छा बारिश होइ छौ
बारिश हऽ नै आ भोर में भेल छलौ कनि अखन नै होइ छौ
अच्छा अच्छा आ इ गेलै न से काज पर
नै काज पर कहाँ जाइ छै बेसी हरदम एखन तऽ पढ़ह कखन जाइ छै आब जेतै
जखन बजबै छै तख -खन जाइ छै घरे से कऽ ले छै
अच्छा तोहर नेहेनाइ धोनाइ स नै भेलै एखन
हम तऽ नहा सोना कऽ पूजा पाठ सब केलियै सोम छलै न
अच्छा अच्छा हँ आइ सोम उपासो करै छी रे
हम तऽ करै छियै लेकिन आइ बेरो वला छै
ओहिमे नेहा केलकै कि की केलकै से आइ हम फोनो नै केलियै
कए मिनट पर कटबै पूछि तऽ ओकरा आशीष केँ
से पूछ लै छियै आशीष क्या मिनट पर कटतै कए मिनट पर हेलो ई कहै छै बाज नै किछो बतियाइत रह
अच्छा अच्छा बुझ गेलिय बात आम ताम फड़ल छलै कि नै
आम हँ छलौ आ फड़ल हूँ
अच्छा धीरू आयल छलौ धीरु आयल छलौ आ
आ
ओ आमोट नहि बनेलही अय बेर हेलो नहि अच्छा नहि बनेलही
आमाट अय बेेर नहि बनेलियै
अच्छा अच्छा हमरा तऽ अमोट बनैबतियै केना बनेतै अमोट गे
आँ तोरा आम कतऽसँ एलौ तऽ आम कतऽसँ एलौ
पुछ आम एलैए कतहुसँ एलैए तैँ पुछै छियौ
तऽ ई आम जे बनेबही से त मानि ले छियो अथी बाला रौदा रहथौ तहन हेतौ
ह
आ एना बड़काके बनेबा तऽ आँ
खूब रौदा छै बढ़िआँ जकाँ
छौ तऽ गैसपर कनि आमसभके गाड़ि ले तकर बाद ओकरा लोहियामे धऽ बड़काबियो रुख भऽ जेतौ
अच्छा
आ ओकर बाद थारी मे की करयहाँ तेल लगा कऽ अथी कऽ दियहनि पसारि दियनि त दादे भी तऽ अपने अना करबीही त तनी गैस लगसँ हट क रहिये बरकतौ तऽ उड़तौ ह, हू,
आर अथी क‌ए रौद लगेबै।
ए कए रौद की तऽ रौद तीन चारि पाँच रौद बढ़िआं रौद लागयके चाही तहन हेतौ,
अच्छा अच्छा,
पाँंच रौद लगेबही बढ़ियां लागि जेतौ तऽ अपने उलट जेतौ
आच्छा
उलटि जेतौ ताहिके बाद फेर दोसर बेर दोसरमे तेल लगा कऽ रौदा लगा देबही
अच्छा
त तऽ देखिह खाली गिलहरी नहि परेशान करौ ओतऽ
नहि नहि छत पर नहि अबै छै गिलहारी सब नहि आबै छै छत पर आरे ई आसे जाइ छौ खाटू श्याम,
बौआ गे सुनै तऽ छियै इएह बात हमहुं
अच्छा
तऽ हम एलियै रे ओतऽ सुनै छियै राजस्थानमे छै खाटु श्याम,
हँ हँ राजस्थानमे छै।
तऽ कहै छै हँ,
आच्छा,
तऽ टिकट लेलक ए तऽ लेलक तऽ फेर कहै छले जे दिन दिल्ली कनि सेहो जायब।
आच्छा हँ तऽ हम तऽ, सएह कहलियै कि खाटू श्याम एबै तऽ दिल्लियो चलि अबीहेँ,
हँ कहबे केलकै।
हँ।
हमरा पहिले की हुए जे तोहर डेरा ई नय घर नय देखने छै, आब लेकिन फेर पाछू धियान हम कहलियै नय एक बेर तकरा संगे हम गेल छलियै ओतऽ।
हमर डेरा ईए नय देखतै ई तऽ पहिलहो बेर अबितै तैयो देख लेतै
हँ ओ किया नय ओकरा तऽ दिमाग बड़ चलैत छै
ई ते दू बेर आबि गेले आब एते ते तेसर बेर एते आ पहिलो बेर ज पहिला पै तैयो असगरो आबि गेलै
हँ नै सा तऽ हमरा होइ छलै पहिले कि जे एकरा परर नय लेकिन, इधर ग कहल हँसी लगले कहलक हम दू बेर गेलियो तोरा ल के गेलियो। होले छ हमरा ल क तू गेल छह।
नय नय ठीके छै हमरा सभके तऽ लग मे छै तैयो नय जा पाबै छियै।
अखने हए जायवला सब अमरनाथ हो गेला कते आदमी।
बौआ गे ई सब तीज त लोक के छै भागे से जेकरा साँसोर छै तक रहे लेकिन इएह छै जे बिना पााय वला के तीर्थ नय छै करऽ बाला।
कहलकै तऽ एक आदमी ज अमरनाथ गेले या तऽ खच्चर गेलैा अथी करऽ लए मतलब सफर केलकै ए तऽ पच्चीस हजारुआ तऽ एक आदमी पर खर्चा
झेले हेतै।
हम कहले बाप रे बा केना क लोकग करते
आछा चलवला आदमी तक एक दिने पहुँचतै
सह ने ऑक्सीजन लेवल ओते कम भए जाय छै ने बहुत ऊचाई पर
बहुत हँ बहुत छै चार
हू।
ओ बर्फ सँ छथिन स्थापित ने
हँ बर्फ के स्थापित छथिन आरो उ अपने आपे सँ पिघल जाइ छथिन ह
हँ तऽ ओहिसँ इएह दू महीना मात्रो रहै छै बुझलियै
ओ
एगो हमरो नानद जाइ छै एगो पितियो तो ओ जे मंदिर बनेने छथिन से तीस जुलाई के हुनकर टिकट छनि।
अच्छा अमरनाथे के
हँ तऽ हुनका बम्बई से टिकट छन
अच्छा अच्छा हमरा देखि न ई की कह छै से ओ नय छै धर्मेश नय छौ केल गाँव के जेछै से कहैत छै ओकर बाबू जे शनि दिन चलब हरिद्वार।
अच्छा।
हम कहलियै एखन तऽ हम केना कहू बतायब आब
हु
तऽ हरिद्वार एखन लोक जेतै नाहाला
हेतै सावन छै तऽब मानि ले छिय आब सावन चढ़तै तऽ हे लोक जेबे करतै, तै न
साावन कहियास चढ़तै,
सावन चढ़तौ तीस जुलाइसँ,
अच्छा तीस जुलाइ स सावन चढ़तै न
तीन पहिला सोमे एतौ तीन तारीखके
अच्छा,
त ने तऽ जतहु तहन तऽ तीसे जुलाई कऽ जइतहु, नहि तीस जुलाई के कहैत छै एक या दू, कऽ जैतहुँ ज रवि दिन शनिकऽ जैतहुँ फेर सोम कऽ पूजा पाठ कऽ कऽ चलि अबितहुँ,
हँ सेहो होयइत
पहिला सोम तीन तारीखक पड़तै न
हू हू,
हू। हँ। हम कहैत छलखिन हेँ जे एहि शनि कऽ चलब कि कहिया चलब।
ह तऽ जाए दही कहियो कताल। केओ जाय कतहु छै तऽ चलि जायल कर एहि दुआरे जे उएह सब बहने चलि जेबै।
हँ तऽ कहलियै हमरो तऽ एक बेर नहाएएके छलए।
हँ,
आ तू सब गेलही कि नहि गेलही गंगा।
कहाँ गेलियै हम आब एक दू दिनमे सोचै छियै आब जेबै।
अच्छा।
छा, हमरा तऽ आब ई आशिषबा कहै छै हम जायब ओहो सताइस के लेने हय तऽ देखबिही
हँ तऽ हमरो बौआके तऽ एहिसँ कनि परीक्षा चलऽ लगलै तऽ आब शनि दिन खत्म हेतै।
ह।
तऽ कहलियै शनि दिन खत्म हेतै तऽ यदि प्रोग्राम बनि गेलै तऽ शनि दिन चलि जेबै रवि क नहा ऽ साँझमे चलि एबै अपन।
हँ सेहो हेतौ।
आर कतहु नहि जेबै बस अपन
ह
ओतऽसँ जा कऽ चलि अयबै देखै छियै तहन केना की छै
हरिद्वारो तऽ अखन छै से उफरले छै अथी सब पानि सब
छै ने तैं तऽ कनि अथि मोन मे अथियो होइया गेला
ह लेकिन ई छै हरिद्वार मे नहाय वला रस्सी तऽ देने छै जिंजिर पकड़ि पकड़ि क नहाय
हू से तऽ देने छै,
अखन ओ जिंजर जेहन होइ,
ग जंजीरो के किछ नहि छै लोग नहाय तऽ छै लेकिन कखन ओ जंजीरो टूट। छै सेहो नहि किछ पता
अच्छा।
तहन की तऽ,
देखि लिखल तऽ ई छै जकरा जे हेतै कपार में। ओ केओ नै मेट सकै छै। आ धर्म स्थान पर जाउ ककरो किछ होइ छै तऽ ओ तऽ भागे केँ बात ककरो छै अपन हऽ एतबे छै जवान केँ लेल कनि ई भऽ जाइ छै एजगर आदमी रहै छै तऽ अपन लोक बुझै छै चल भाय
लेकिन एना तऽ नै किछ लोक केँ अथी छै अखन जे लोक अमरनाथ तूर एते जेतै सब तऽ हिम्मत बहिने कऽ जेतै ने
सब हिम्मत बाहिनियै कऽ जाइ छै कि
माय स बात भेलौए
नै आइ तऽ नै भेला माय से बात तै काइल परसू भेल रहय ओहो धिरबा ए तऽ ऐल रहै न तऽ धिरवा ए तऽ से गेले ने तऽ ओकरा तऽ बु